हेलो की हाल चाल छै यौ।
ठीक छै अहाँके।
अपनो ठीके छै कतौ रहै छियौ एखने अहाँके फोन कयने रहौँ कनी काल पहिले अहाँ नहि उठेलहुँ।
नहि ई बौआ छै तका ले क घूमै छी। एतऽ एल य ने नान गाँव आयल छै ते दुआरे
ओ आओर सब बढ़िआँ छी ने।
हँ।
ओ चलू तहन। अथी कतहु घुमै फिरै के प्लान बनाउ ने यौ।
कत मिथिल हाट चलू।
हँ मिथिले हाट चलू।
आओर कहिा याजाबै तऽ।
चलू इएह एक दू दिनमे चलैत छी आओर की।
ओ तऽ हमरा पास ते गाड़ी नहि यऽ।
हँ तऽ हम अपने गाड़ी से चलैत छी ने दुनू गोटा जायब घुमि फिर कऽ चल आयब ओतुका जे प्रसिद्ध अछि ओ चूल्हा परहक खेनाइ भनसाघर मे सेहो सब किछ किछ खा पी लेब।
हँ ओर जे पेट्रोल के लगते जे लगते अपन दुनू आदमी करब।
ह। तकर बाद फेर कहियौ फेर कहियओ टाइम भेटत एक दिन दरभंगा श्यामा माइ मन्दिर सेहो चलब ओ तऽ ट्रेन ओ तऽ ट्रेन सँ चलि जायब।
हँ ओ तऽ बहुत प्रसिद्ध छथि हम तऽ एको बेर नय गेल छी अहाँ गेल छियै।
श्यामा माइ मंदिर हँं यौ एक बेर गेल छीआ ओतऽ आगू में जे पोखरि छै तऽ ओतऽ बोट तोट सेहो भऽ गेलै य। पोखरि मे बोट तोट सेहो चलैत छै।
ओर कहियौ ओर की भऽ रहल छै आब
ए कहाँ कीछ ओहिना बैसल छी आब मोन थोड़े लग
ह और ओर खाना पीना की बनते राति मे
जा ओ तऽ। मिथिला के अपन सबके जएह अछि वएह रोटी सब्जी सएह ने बन
हूँ।
की बेजा कहै छी।
नय ठीक कहै छियै ओर कथी।
ह तऽ अहाँ ओहिठाम तऽ आइ सभ गोटे आयल छथि आइ माछ ताछ बनबे फ्राइ हेबे करतै की
हू
की बनतै आइ।
की बनते वएह मछली भात।
अच्छा सएह जोगाड़ार छै न
ह अपन सबके तऽ उएह प्रसिद्ध छै मछली।
हँ बरहारे हाट पर से लेलहुँ कि नय ओतुका माछ जुआएल सेहो रहैत रहै छै आ बढ़िआं माछ रहैएा ओतुका ओ ओत सँ अनलहुँं ह
हाँ
ओतुक्का हमरा बुझल नय अइ लेकिन बरहहारा के माछ बड्ड नीक होइए नय बरहराा हाट पर तऽ माछ कहियो खेने छियै
हँ
ओर सब कहियौ ओर सब कहियौ तहन
नय आओर कथी बौआ क घूमै छैये
बहाड़ तहाहाड़ सेहो जायब की
नय एखन नय ओर कहियौ ओर एखन
बाहर बाहर ताहर जायब तऽ हमरो कहब कनि दिल्ली मे खाटू श्याम सेहो छथिन
हू हूँ
ओतौ चलब कहियो घुमि फिर लेब जब दिल्ली जायब तऽ की
हँ
ओतो घुमि लेब अयोध्या मे छथिन ओत गेल छियौ अयोध्या
अयोध्य गेल छी मलाम गेल छी सिजौल गेल
सिजौल मे जे राम मन्दिर के स्थापना भेले तत
नय आ एकटा
नहि त अयोध्यो चलब हेलो
हँ हँ हेलो हेलो हेलो हेलो